हेलो
आवाज बहुत रुकि रुकििकऽ आबि रहल यए
हेलो
हँ हँ आवाज तऽ आबि रहल यए लेकिन कनि लेट के आवाज आबै
हमरा बाजिल
आबि रहल यए
हँ हुकुम
हमरा लागैए ओ डिस्टेंस छलै ने कनि ताहि दुआरे एना भऽ रहल छल
तऽ की केना यात्रा य यौ अहाँके दरभंगा सुनलउ जे गेल रही
हँ गेल तऽ छलहुँ दरभंगा लेकिन की कहू तत दिक्कत भेल रस्ता में एहन गर्मी बाप रे बा बहुत भयानक गर्मी छल ओर आइ दिन एतेक गरमी हमरा लागि रहल यऽ जीवन म पहिले बेर हमरा
दरभंगा मे
दरभंगाम गेल छलहुँ अहाँक पहिले तऽ गेलअउ अहाँके महिला थाना आ तख तकर बाद गेलअउ श्यामा माइ मन्दिर ओर श्यामा मे श्यामा माइ मन्दिर क जे अहाँ क लस्सी जे यह् अह ओ आनददायक लस्सी की
अच्छा वाह
ओरसब कहल जाय
ओर सब ठीके अछि हमहूँ गेल रही आहाँके राजनगर
हँ
हँ की बनेलक हैं वाह बहुत शानदार हँ अपनसभके छोट मोट जे कश्मीर अईछ हँ ओतौ जे छै से घुमय फिरै लए गेल रही बड़ा दस आदमी रही भोजन भात ओते भेलै हँ ओतअ सँ फेर निकललऊ अहाँके म सकरी होइत दरभंगा दरभंगा मे आहा के यमहा के शोरूम पर किछ काज रहै हँ तऽ भइर दिन बुझियौ जे घुमिए फिर रहल छियै आइ
हेबाको चाही ई कनि गाँव म कनि मनि घुमनाइ जरूरी छै छै सरकार किया तऽ देखियौ अपना मिथिला म जे छै ने कता की भऽ रहल छै नई भऽ रहल छै एक टा पेहने नई छेलै सुत्लो छी जगलो छी आ नगरक चौरचित्रलैतो छी
ह ह हँ ह हँ
ई हेबाक चाही
ह्म तऽ की छै कोलका चलबै कऽईल काल्ह चलू ने एकटा हँ
हँ कहियौ कहियौ
काएल जे छै से सोचने छी जे वैशाली में एकटा पुरातत्व विभाग के जे छै से किछ निकललै हैं
ह
हँ मूर्तिसब बहुत पुराना हँ तऽ ओतई जे छै से पाँच सात आदमी छी मित्रगण
ह्म हँ
सभ मिलि कऽ जे छै से अगर बइन जेतै समय तऽ चलल जेतै एक बेर देखल जाय जे की केना छै हँ अबई कालमे छै से अहाँके एकटा ग्रेट मिथिला खुजल हेँ सिधेश्वर बाबा लग उतो जे छै से किछ
ह्म ह्म समय देल जाय
यथासम्भव
बिलकुल बिल्कुल
से ओतय जे छै से समय देल जाय
ह्म
की
नहि एक नम्बर सर व्यवस्था एक नम्बर अहाँ अपने जे केलहुँ हेँ प्लानि्ग ई बहुत सुन्दर रहल आओर उचित रहत किएक तऽ आमक मौसममे जे छै ने
से ओतऽसँ ठीके मोन पड़
ई अहाँ के मुजफ्फरपुर से अबे काल में लीची ओतुका बड़ा स्वादिष्ट उत्कृष्ट हइए
हँ हँ बैशालीके जे लीची होइए यहाँके आनन्ददायक लीची होइय आओर हुनकर जे साइज होइ छै ने बहुत बड़का बड़का कका साइज होइ छै आओर एहन स्वाद एहन स्वाद जे अपना मतलब एहि क्षेत्रमे देखल जाय तऽ ओहन स्वादिष्ट लीची अहाँके कतहु प्राप्त नहि भेटत
छैहे तऽ बहुत बहुत वक कनिष्टे छै ब
बहुत बहुत बढ़िआँ तहन देखियौ कोलका प्लानिंग कयल जाय तखन फेर निकलल जाय काल्हि भोरे भोर सातसँ आठ बजेके बीचमे
सात आठ तऽ लेट भऽ जायत पाँच छओके बीचमे जे छै से प्लान करू आ ओहि एकॉर्डिंग जे छै से चलल जाय
हँ बिलकुल बिलकुल काल्हि तखन फेर चलल जाय आओर कोलका मिथिलाके कनि जे आनन्द छै से लेल जाय
हँ प्रामणिक
हँ यात्राके जे हेबाक चाही हँ से काल्हे से प्रारम्भ करल जाय
से आ ई त पूर्णिया के जे छै से की केना व्यवस्था छै यौ पूर्णिया एक दिन हमरा से जेया चल अहाँ सङ्े
त पूर्णिया तऽ सर अखन हम नहि हमरा देखियौ मतलब कोलका प्लान ओना छल मुंगेर सुबह निकलबा क मुंगेरमे अहाँके हमर एखन प्रोजेक्ट चलि रहल यऽ
तऽ घुम फिरा
हँ मुंगेरमे अहाँके देखियौ मुंगेर तऽ अहाँके योग नगरी छियनि ने
आ हँ हँ हँ
आओर मुंगेरमे अहाँके देखल जाय तऽ सेवेन्टी फाइव परसेन्ट मैथिलीके यूज होइ छै
वाह उपियोगिता मिथिलाक के छै
हँ हँ बादमे किी हम तऽ कतहु गेलहुँ तऽ हम तऽ मैथिलीएकेऽ देलियै ये हन्ड्रेड परर्सेट एफर्ट मिथिलाके आदमी छी आओर ओतय जााकऽ जे तेरेेको मेरेेको बाजब से नहि चलत
सह होेत सह होेत
शुद्ध मैथिली बजलहुँ जाहिमे हमरा ओतुका किछु जे लोक पब्लिक छथि ओ कहबो कयेलथि जे यौ सर अहाँ मिथिलाञ्चल चल स छि किया ते एतै अहाँ क हमरा समाधि से अहाँ के एहेन शुद्ध मैथिलीके यूज नै कयल जाइए
से ह ह
छियनि हुनका पूरा विचार दै छियनि कतय मिथिलासँ हम कतयसँ बिलोग कऽ रहल छी कतयसँ हम एयलहुँ हेँ की कार्य य हमर जे हेबाक चाही अपन मैथिलीके ओ हम करैत रहै छी
नहि बहुत छैहे तऽ जतय जाय अपन पहचान नै बिसरबाक चाही
बिलकुल बिलकुल अरे देखियौ ओ कहबाक छै जे
ह्म
अपन लैंग्वेज अपन भाषा
हू
कखनो नहि इन्सानके भूल बिसरबाक
सर बात च बिलकुल बिलकुल
जते अहाँ अपन भाषाक के प्रोत्साहित करबै ओते अहाँके भाषा ल त सभसँ पहिने तऽ अहीँके उतरबाक यऽ ने यौ आब देखियौ अहाँ हम अहाँ हम एखन मैथिली बाज रहल छी ओर एहिमे हिन्दी हम अपनासँ बाजि देबै तऽ ओ ओ अपन अपन भाषा तऽ फेर विलुप्त भऽ गेल
बिलु त होइते छै तऽ काल्हिए जे छै से गेल रही अहाँके राजनगर दऽ जे कहलहुँ ओतऽ जे छै से एकटा चाय वला बड़ सुन्दर चाय बनबै छलथि हूँ बैसलहुँ चायके जे छै से इच्छा प्रकट केलहुँ ओतऽ
चाहि कऽ लुप्त उठेलहुँ
बहुत बहुत बहुत सुन्दर जे छै से बड़ा निष्ठा भावसँ हँ ह चाय भेल तऽ ओ अहाँ बहुत सुन्दर रहल तऽ से कहै
कनी हमरो अहाँ कहतो आय साफ साफ त हमु कनि चाय लुप्त तऽ उठै तौ
अचानक जे छै से नहि होइ छै कखनो काल अहाँके क अचानक हा कोनो कोनो चा सभटा जुटल अहिना गपे गप मे जे छै से बनि गेलै माहौल हँ आ बुझले जे घूमेय फिरैवला आदमी छि हँ जखन जतऽ इच्छा भेल विदा भेलो हँ लेकिन एक बेर जे छै से पारिवारिक ट्रिप पर जे छै हँ से एक बेर जरूर निकलब आ छै लगो पास मे नीक जगह सब छै नेपाल भऽ गेल नेपाल मे अहाँके राम जानकी मंन्दिर हू
वाह वाह वाह बहुत बहुत बहुत नीक स्थानके अहाँ चूज केलहुँ लौं हें सर बहुत नीक स्थान के अहाँ चुज केलो हें और जे अहाँके जानकी मन्दिर कहलिए मिथिला ओतहिसँ प्रारम्भ छै आओर मिथिला के गढ़ छिये हँ जे जानकी मंदिर छैन मिथिला के गढ़
हँ सीतामढ़ीमे जे छै से ओ जगह देखऽ चाहै छी जतय से सीताजी के उत्पत्ति भेलनि
ओ मतलब जै खेतसँ जाहि खेतसँ जनकजी हुनका पयेलखिन उएह खेतकेँ अहाँ दर्शन
हँ एक बेर इच्छा अछि कामाख्या मन्दिर भऽ गेल
हूँ
हँ बड्ड जगह सभ छै अपन मामा गाँवमे जे छै से अहाँके छिन्नमस्तिका सिद्धिपीठ के रूप मे अछि हँ दुर्गा मंदिर बहुत विशाल अपने गाँंव के देख लियौ तऽ अपना सबके तऽ डीहे पर जे छै से सत्त सत्य नारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हँ हुनके दिशा निर्देशसँ आगू बढ़ैत छी अपनासभ
हूँ हूँ सही बात छै आ हुनके आशीर्वादेसँ तऽ एतेक आगाँ बढ़लहुँ हेँ अपनासभ
जे छी से हुनके कृपा पा मात्र से छी आओर के छथि हूँ एकर बाद जे छै से एतए से कनिये आगू निकलु तऽ दुर्गा महारानी की जय छै दुर्गा जी के असीम कृपा जे छै से बनल रहेया
आओर अहाँ बिसरि गेलियनि दुर्गा महरानीसँ पहिने अपना सभके बि सारा गहबर स्थान छै आओर अपनासभके तऽ बुझले हैत सालमे भाउ भाव होइ छै भाव खेलाएल जाइ छै विषारा देव जे छथिन से अहाँके आबै छथिन पण्डाजी के देह पर आओर ओ अपन मिथिलाके अपन टोल समाज के बहुत नीक करय चाहैत रहै छथिन बहुत बढ़ियां बढ़ियां उद्देश्य दै छथिन
ह
हम लोक के जे अहा सब एना चलू एना कएलासँ अहाँके नीक उन्नति हैत बहुत बढियां जे अपना मिथिलाके जे छै कल्चर संस्कार जे छै बहुत बढियां हमरा लागल आओर हमरा लागि रहल यऽ जे अपना सब एहि चीजपर हमेशा फोकस देबै तऽ ई हमेशा बरकरार रहतै ह किएक तऽ आबक जे जेनरेशन छै अहाँके एहिसभ चीजसँ कनि दूर भागैत छै किए तऽ हँ दुर भागि रहल आ हमर अहाँके काज य ई चीजके अहाँके अननाइ सभके सामनेमे आननाइ आओर जत जतेक अपनास बजबै सुनबै ओतेक बढ़ियां रहतै आगूके जेनरेशनके लेल ताहि दुआरे जय मिथिला जय मैथिल मैथिली आओर मिथिलाके जे छै आगाँ बिलकुल बढ़ेबाक छै
हूँ हूँ नहि नहि एकदम छैहे तऽ
ह एहिमे हमरा बहुत बहुतके सहयोग चाही जेकि बहुत आदमी सहयोग करितो छथि आओर जे भी छै अहाँके मिथिला नगरीके बारेमे हेबाक चाही जे अहाँ ई कार्य करबाक चाही ई काज कयलासँ मिथिलाके कनि नाम होइ तऽ ओसभ हमरा जतेक भी सरकल मे छैय जते भी यार मतलव म्रित्र गण छथि सबहुत बढ़िया से विचार करत रहै छी आओ ओहि विचार खारा उतरै छी
नहि बड़ सुन्दर अहाँके मिथिला के प्रति जे सोच अछि हू
धन्यवाद सरकार धन्यवाद चलू तहन आओरसँ बढ़िआँ किए तऽ एखन हमरा निकलबाक छल कनि रमेश्वर रमेश्वरम देस मतलब ई अपना सॉरी र मेश्वरम कहलो सिमरा दिस निकलबाक तऽ हम सोचि रहल छलहुँ ओ ओतऽ सँ आबी तकर बाद अहाँसँ कनी वार्तालाप हेत